हेलो हँ निके रहू ठीक छिई रोटी बे आए।
सपर्म
खाना बनै छैय।
ना हम खाने बनैय।
आऊ खाने बनेअच्छा की सभ बोनै छैय।
खैनाई बनावैयछिई
खाना बना बैय छिईकूंभरोडी़-आलू के सब्जी, अच्छा। अच्छा ह आइ रोटी हँ एकादशी तऽ आइ मतलब कैल्हो सुनै छियै छैय आइयो छैय। काल्हि छिये भैरसक अथीवला सभकेँ कंठी वला सभकेँ।
तीन आदमी त रोटीए खेथीन।
हँ हमू त उहे रोटी बनेलौ आलू के भुजिया, राएत के सब्जी मिसर के नै पसन्द पड़ै छै।
हूँ।
तखन रोटिए भुजिया बनेलौ बूढ़ा नै छथीन ओ रहै छथीन त हुनका सब्जिए चाही। तो नै छथिन एखन तै दुआरे अपन रोटिए भुजिया बना लेलौं त हां नहेलिए सवेरे हां सवेरे बना लै छीयै। हां गर्मी बहुत रहै छै नै बउवो परेशान करय लागैत हैत।
हुं एखन बौआ की करै य खेलै य एखन बौवा खेलै य
आओर गर्मी त बड लागय छै।
बौवा खेलय यै अ हां। हां बउवा खेलय यै, हुं।
आओर सब कहियौ तहन
अच्छा। वै
त सौस व्रत, सौस त व्रत केने हेथैथ न तै नै एकेटा अखन बारहेटा, बारहेटा करै छथीन अच्छा
अच्छा।
हूँ हमरो आइ देखियौ न नाना बाबाके बहुत सीरियस मुन खराब भऽ गेलै।
हॉस्पिटल मे भर्ती छथिन।
कथि भ गेलै
पता नै अचानक तबियत ज्यादा सीरियस भऽ गेलखिन त साँझ मे फोन केलियै पपा के पपा कहलखिन जे एखन हॉस्पिटल मे छी बेनीपुर हॉस्पिटल मे भर्ती से ओ नानाबा के दुआरे नान बाबाके भर्ती कर आइ सी ओ मे छथिन त आब सीरियसे छथिन। ओकरो कहुं चैलिए के, ओ
आब हम
हां बड़की मम मी ऐल छै बड़की मम्मी ऐल छलखिन्हँ हें पता नै टिकट एहि बीच के छलेन छथिने कि चैल गेलखिन्ह से नै हमरा बुझल यै। ठीक छै।
हूँ। अहाँके दीदी की करै छथि बड़की आब बउवा सनक ई छथीन, अच्छा हां एक आदमी राखू तै एक आदमी के खाना बनाउ, खाना बनाउ हां से तै हइते छै, बड़ तंग करे छै ना बड़ तंग करैत छी आब बदमाशी सीखने जाइत छी ने आब पैघ होइत छै तऽ और बदमाशी केबचा छि मात बात मे एतेक गढ़ चढ़ा छै ह ह
हु
आब ए तऽ ओ बदमाशी आब तऽ और ओकरापर ए गोटा हर हमेशा चाही आ
आदमी सब रखने रहलहुँ
हू हु
बरात भऽ जेतै से सोम दिन बरात भऽतै
सोमके किए हयत रविके किए होयत
दे पति
त्रियोदशी बेर तऽ एबैर बहुत जल्दी लागैत छै एहि बीचमे तऽ लागि गेल छलए
ओ त छैम मछआर हँ हँ सम्भाल
सोमवारी कहियास से चालू छै पता ने तीन अगस्त से
हू
तीन अगस्त से चालू छै अथी बला अच्छा है लेकिन कहैत छै की जे सक्रैत से बढ़ियां पूर्णिमे से करी त उहे बढ़ियां होइत छै लेकिन हमहु तऽ सकराातेसँ करै छियै कुमारेसँ हँ सएह ने ह अहाँ घरमे सभ करैत छथिन व्रत दियादनियओ करैत छथिन सब‌करैत जतिन मां बाप ह तऽ अहाँके दीदी तऽ आब अपना रूममे रहै छथिन ने मझली दीदी
नहि अख नहि गेल
एखन घरे पर छथिन अच्छा
अखन वहाँ पर छथिन घरवास तऽ कऽ लेलखिन
घरबास तो क लेलखिन मेन छलै पूजा केनाइ पूजा भऽ गेल आब कहियो जा सकै छै हँ
हँ मगर अथीसँ नहि बनलैए एखन पूरा
अथी से नहि बनलै य एखन पूरा
ह
ताहि दुआरे ह बौआ सब पढ़ैए ह। पढ़ै छै ताहि दुआरे बड़ गर्मी पइन मेघ भरि दिन लागल छै ने हवा उठले बढ़िया से ने पानि भेले मे पता ने किया एना समय केने ठंडा अपन मौसम। तहिना मच्छर कटट तहिना मच्छरो बड़ काटै छै ओतय तऽ मच्छर नहि काटैत हैत। नहि बुझा हू
ह।
तहन बढ़िआ छै गावमे तऽ मुसहरी लगाऊ नय सुत दै छै ओत कि छय बिना मुसहरियो के सुति रहु हा
लगाब ले छिय
लगाबै ह हू तहन गेलहुँ तऽ ओत ओतय कनि दिन मोन नहि लागैत हयैत गाऊं स
ने काजे करैत करैत करैत दू बाइज गेलऽ जय दिन मे तऽ एलियै तहि दिन के पप्पा खाना बना क रखने रहेथ ह।
अच्छा।
आ बना कऽ
आ बना कऽ रखने रहब तऽ बनाबऽ नहि पड़ल सवेरे सुत रहबा बढ़िआ छलै तहन आ य ह य कहैत छै जे हुनका बनायल केना बनबै छलखिन आदत
हा तऽ बनेलै भात रोटी डायल दाल चोखा।
अकेलो अकेला गावो मे आबै छथिन तऽ बनबै छथिन तऽ आद अकेले रहलखिन नै बनबै छलखिन हू आबय छन बनैल हूँ हूँ
ह बनिय लऔ
तऽ लऽ ओसर दिन ते तीन बारे सा गाड़ी सभ एखन बड़ लेट चलै छै
हू
पुरुख पातके काज अपन अपन खाने बना लऽ बहुत वे बहुत छअय सही बात छै मोगी के काज पुरुख कऽ लेत बढ़िआ छै ने
हमिय
हा अहाँकेँ ससुर तऽ ओतबो कह हमर सभके तऽ बाप रे अबै तऽ बस अपने करू नहि करू बस एतबी बर खेल । हाँ साहो ट्रेन सँ झमारल आबै छै तऽ होई छै जे लोक के नहि ने मोन होइ छै किछु करै के
ह ह हा ओझा कखन एतै
आरे ओ लेट ऐठ
लेट ऐठ तऽ अपन खाकऽ अपन हुनका ले छोर राखि देत खबे करि तऽ हँ तऽ कि करबै ह रायख डेलाऊ अपन ओ लेथ तऽ ओ द देलेथ आ बाजल लागै छैथिन कि जे बैसल किया रहल छै खा लेलऽ कर सही बात छय लेखिन किओ अपने हिस्सा खेते ने करो हिस्सा थोड़े केओ खा ले छै
बस।
तऽ ह
लागल तऽ रहिते छियै।
अपना गाव मे जे माछ हेतइ सभ
ह।
हमरा तऽ नहि बात होइए एखन बहुत दिनसँ च् नहि रह छै फ ह व फाई दु ह ह ।
जे केलक फोन तकरेसँ गप करे छै
केकरो सँ गप करय छय
हू
हू ओहोमत घर मे रहै छथिन तखने ओहो बाहर जाइ छथिन तऽ ओहो नहि बात होइत हेतइन करो।
ह ह बबर।
एखन ओ भाभी ठीक छथिन नै रूममे जे छेलाइथ भाभी सभ
ह ह।
ह ह ओ तऽ बहुत काणइत हेथिन ओ भाभी के बुच्ची जे छलखिन
कहिया एबै कहिया एबै।
हम कहिया एबै कहिया एबै हम्म बच्चा जे सुन्दर भौआ ह। भाभियो बड़ सुन्दर छथिन सभ तऽ सुन्दरे छथिन हुनका घर मे अपने किछ। हम
नाचके
जेहन जेहन रहइ छथिन मम्मी पप्पा तेहने नै बऊआ बुच्ची होइ छय
म ब बड़
हू हमरो एहिठाम ओ आयल छलखिन आय हुनका शादी जे भेलनि एहि बीच मे हमरा बगलमे
आब।
फोटो जे भेजने छलहु। तऽ उएह आयल छलखिन फेर चलि गेलखिन आई ये काल्हि हुनकर बड़के बात ह ह बौड़ बड़ सुन्दर छनि हुनकासँ साफ छनि गोर नार बड़ छनि
भऽ हाथियखा
छथि ने कनि मेकअप तेकअप करै छथिन नै तऽ सुन्दर लागै छथिन
बरो
बर सुन्दर चल हम्म हँ हँ और कि जे सुनै छै ने सभ खुशी एते कऽ होइत छै जे भऽ गेलनि बहुत इएह छै हम्म हन अलस। ह
क
हू अपना गावके तऽ ओहो ओकरो वियाह तऽ ओ बड़के गाव छियै ने मइया अंगना मे छथिन थे जूही ह ह ह
और कहियो।
और सभ ठीक यऽ तहन आब तऽ भऽ गेले गावमे तऽ जल्दी दस बजे तक तऽ लोक सुईत रहै छै ओ छानिकऽ चलि जाई छै अहाँ सभके तऽ बारह बाइज जाइत हैत
हँ हम तऽ गावो मे छी
हँ हम तऽ गावो मे छलहुँ तऽ लेट होइ छला तऽ आदत भऽ जाइ छै ने तऽ तैयो अहाँ कतबौ ओ ओझइन पे चलि जेबै ने तऽ मोबाइल देख तऽ बारह बाजि जाई